हेलो हेलो नमस्ते कहै छै ने खान ने खा ले छै
हेलो हेलो न ख लै छै नै आय तऽ खाना उना खा रहलै छी अहाँ ख़ाइ छी ने
की खैले छी?
रोटी खेले छी इहे सब खले छी अहाँ के कहे छी ने की की खाना खैले छीयै। क खले छी दाल खैले छी भात खैले छी अचार खैले छी। चटनी खैले छी सब्जी खैले छी रोटी खैले छी इहे से खैले छियै आ सुनय मे अबै छै कि अहाँके तारी तारो खावे छै
हँ हँ यहाँ खाजा उजा खाय छीय ई बड़ा नीक लागै छै खाजा खायमे हँ पट बधा निक लागय छी खाना खाय ख़ाजा खैले छियै कभी
लै ह तभी
त नहि कहिले छी लेकिन कोनो चढ़ेवला नाम रहै छै नहि ओहिसँ लए खाइ छै ह हँ ई त कह चरी तभिये ने खाइ छी नै चढ़ै छी कोनो तऽ कैसे खाइ छी
ह
ह ई तऽ बात सही कहै छियै लेकिन बड़ नीक लागै छैय खाायमे ने। ह ई त बात बड़ा जितना मने बड़ाई करल छियै उतने कम छैय। छियै
हँ अहाँके सुनय मे नहि आबै छैय कि आम उम के बगीचा छियै।
ह ने आम के बगीचा छीयै लीची के बगीचा छीयै कटहर के बगीचा छी सहजन के बगीचा छी जलेबी के बगीचा
इ सब बगीचा छी
के छियै अमरूद के छियै पटहल के छियै सहजन के छियै।
अहू के तऽ बड़ा नीक नीक पेड़ रोपै छियै।
ह हँ इहो नीक नीक रोपै छीयै।
बोलो हँ इह तऽ सही कहय छी की न चलय छैय नू? चलै छैय आओर नरोगला पार्क घूमय छियै गाधी मैदान घूमय छियै। चारखा पार घूमै छियै। ई सब बड़ा नीक नीक जगह छैय। छियै ह ह ई टा पार्क घुमल छी नरा पार्क घुमले छियै वाटर पार्क अरे यर बड़ी ज्यादा अहां के तऽ बारा महंग मिलै छै इर त तीन सए रुप मिले छै टीग हँ अरे ओ तऽ बड़ी सस्ता मिलै छै
हँ हँ ई मतलब सस्ता मिलबे करै छियै लेकिन वाँहां बड़ी महग मिलै छैय कि नहि?
हँ ई मतलब बड़ी महग मिल सी छी का जाने कितना इतना महौल ख करै छी। ह दाल बना ले छी भात बना ल छी चटनी बना ल छीच बना ल छी। ई ई हो े छी दाल बना लेवे छी भात बना ले छी परौर के चटनी बना ले छी ह तऽ बड़ न न चीज बन बी हँ हममी जी ज खााय छी त अच्छा लागै छी
ई तऽ बात छियै ई बड़ा नीक लागै छै अहाँके आमके बगीचामे कोन कोन सा आम उगल छी